नमस्कार
छै नमस्कार
सब ठीक छै न।
हँ, सभ ठीक छै।
त आइ हम एक एहन विषय पर चर्चा करय चाहै छी, जे वर्तमान समय मे बहुत तेजी से दुनििया के बदलि रहल छै, आ भविष्य मे मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़त, हम कृत्रिम बुद्धिम्ता अर्थात ई आइ पर गप कर चाही छै
हँ, बहुत रोचक विषय चुनलहुँ वास्तव मे इ एआइ केवल वैज्ञानिक प्रयोगशाला धरि सीमित नहि रहल, बल्कि आम लोकक दैनिक जीवन हिस्सा बन लागत छै।
बिलकुल, कलिय हम देखलियू जे लोको मोबाइल कम्प्यूटर आ विभिन्न डिजिटल सेवा मे एआइ आधारित सुविधा उपयोग कर रहल छथि मुदा बहुत लोग एखन धरि एकर वास्तविकता क्षमता से परिचित नहि छथि।
हँ, एआइ मूल रूपसँ एहन तकनीक छै, जे मशीनकेँ सिखबाक जानकारी विश्लेषण करबाक आ किछु हद तक निर्णय लेबाक क्षमता प्रदान करैत छै।
हमरा लगै छै, जे आने वाले समय मे एआइ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग, आ वैज्ञानिक शोध सब क्षेत्र मे क्रान्तिकी परिवर्तन आना
बिलकुल, उदाहरणक लेल डॉक्टर सभ बीमारी के पहचान मे इएह सहायता रहल अछि, जाहि सँ निदान अधिक तेज सँ सटीक रहल छै।
कलियम एक लेख पढ़ लियौ, जाहिमे लिखल छल जे भविष्य मे एआइ आधारित प्रणाली खेती मे सेहो उपयोग होयत जाहि से किसान मौसम, मिट्टी, आ फसलक बारे मे बेहतर निर्णय लए सकत।
ई बहुत महत्वपूर्ण विकास होयते, विशेष रूप से भारत जक कृषि प्रधान देश लेल ई तकनीक बहुत लाभदायक साबित सक
हमरा लागै शिक्षा क्षेत्र मे सेहो एआई विद्या विद्यार्थी सबके व्यक्तित्व रूप से सिखबाक अवसर प्रदान करत, जाहिसँ पढ़ाइ आओर
सही कहिलियो प्रत्यक विद्य्थी थी अलग गति सँ सीखैत अछि, आ एआई एहि निर्तरके समझैके सहायता सकैत छै।
कहल्ियै हम सोचै छलहुँ जे एआइ सँ बहुत काज आसान भए जायत, मुदा किछु लोक इहो चिन्ता करैत छथिन जे एहि कारण रोजगार पर प्रभाव पड़ी सक छी
हँ, ई एक महत्वपूर्ण प्रश्न छै, किछु परम्परागत रोजगार प्रभावित त सकेत से मुदा सङ्गहिी सङ्ग, नवा प्रकारक रोजगार आ कौशलक माङ्ग सेहो उत्पन्न होत
हमरा लागैत छै जे भविष्यमे सबस मूल्यवान व्यक्ति ओ होइत जे तकनीकसँ डरबाक बजाय ओकर उपयोग सीखब।
जे प्रतेक तकनीकी क्रान्ति सङ्ग नवा अवसर सेहो लाबैत अछि।
कल ही हमी अ विशेषज्ञ विचार पढलियु, जे कहै छलाह एआइ मानव बुद्धिक स्थान नहिह लेत, बल्कि मानव बुद्धिक क्षमता के बढ़ावत।
ई बहुत सुन्दर विचार छै, तकनीकी उद्देश्यसँ मनुष्य सहायता करब होयबाक चाही प्रतिस्थापन नहि।
सच कहुँ तो एआई केवल तकनीकी विषय नहि बल्कि सामाजिक आर्थिक आ नैतिक विषय
हँ, एहिह कारण भविष्य सभमे केवल इंजीनियर नहि, बल्कि शिक्षा नीति निर्माता आ समाजशास्त्री सभ केँ सेहो एहि विचार पर विचार करबाक जरूरत पड़त
हमरा लगैत छै जे एआइ के उपयोग जिम्मेदारी से करब बहुत जरुरी छै, ताकि एकर लाभ पूरा मानव समाज के भेट सकै।
बिल्कुल, शक्तिशाली तकनीक सङ्ग जिम्मेदारी सेहो ओतेक महत्वपूर्ण होइत छै।
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै। मुदा एआई के इतिहास, मशीन सिखना, रोबोट, भविष्य रोजगार, आ मानव सभ्यता पर एआई के प्रभाव पर आओर विस्तर से च
हँ, जी एहि विष एतेक गहराइ बहुत पैघ छै, जे जतेक सिखब ओतेक नवा प्रश्न, आ नवा सम्भावना सामने आयत।
हमरा विश्वास छै जे एआइ भविष्य दुनििया के परिभाषित करबाक सबसे महत्वपूर्ण तक- नीक सबमे
सही कहलियै। आने वाले दशक सम्भव ए आइ के दशक कहल जायत।
अच्छा बिलकुल। यैह कि इतिहास आ विकास क यात्रा स्वयंमे बहुत रोचक छै, आइ जे तकनीक हमरा सबके अद्भुत लागैत छै ओकर आधार कई दशक पहिने राखल गेल छल।
हां काल्हि हम पढ़ैत छलहुं जे वैज्ञानिक सबक सपना बहुत पहिने से रहल छै एहन मशीन बनाओल जाय जे मनुष्य जकरा सोचि सकै सीखि सकै आ समस्या समाधान करि सकै।
सही कहलियै। प्रारम्भिक समय मे इ केवल एक कल्पना जेकां लगैत छल मुदा धीरे धीरे कम्प्युटर विज्ञानक विकास से इ सपना वास्तविकता मे बदलय लागल।
हमरा लागैत छै जे कम्प्युटरक शक्ति बढ़ला आ विशाल मात्रामे जानकारी उपलब्ध भेलाक बाद ए आइ विकास बहुत तेज गेल
बिलकुल, मशीन जतेक अभी अधिक जानकारी से सिखल गेल ओकर क्षमता सेहो ओतेक बढ़ैत गेल।
काल्हिये हम एक वृत चित्र देखैत छ छलहुं जाहिमे देखाओल गेल जे ए आइ आब चित्र बनायब, भाषा बुझब, आवाज पहचानब आ जटिल गणना करै के समझ झ गेल छै।
आइ विकास एखन शुरुआत मात्र मानल जा रहल छै, आने वाला समय मे एकर क्षमता आओर बढ़ि सकैत छै।
हमरा लागैत छै जे स्वास्थ्य क्षेत्रमे ए आइ के प्रभाव सभसे बेसी देखाव लेल भेटेतै कियाकि बीमारीके प्रारम्भिक पहचानसे लाखो जीवन बचाव आबि सकैत छै।
बिलकुल, जतेक जल्दी बीमारी पकड़ल जाय ओतेक प्रभावी उपचार सम्भव होयत।
काल्हि हम पढ़लहुं जे वैज्ञानिक ए आइ के उपयोग नवी दवा खोजबाक प्रक्रिया तेज करबाक लेल सेहो क रहल छथि।
इ बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि छै। कियाकि परम्परागत रूप से दवा विकसित करबमे बहुत समय आ संसाधन लागै छै।
हमरा लागैत छै जे शिक्षा क्षेत्रमे ए आइ एकटा व्यक्तिगत शिक्षक जकां भूमिका निभा सकैत छै जे प्रत्येक विद्यार्थी कमजोर आ ताकत के बुझि सकै।
सही बात, एहि से पढ़ाइ अधिक प्रभावी, रोचक आ सुलभ बनी सकत।
सच कहु तं ए आइ सबसं रोचक पक्ष ई लागैत छै जे मशीन अनुभवसे सीखि सकैत छै आ समयक संग अपन प्रदर्शन सुधारि सकैत छै।
हां, इ क्षमता एक तरहक परम्परागत कम्प्युटर कार्यक्रम से अलग बनाबै छै।
काल्हिये हम सोचैत छलहुं जे भविष्यमे याद शायद एहन रोबोट बनि जाइ छै घर बहुत काज स्वयं सकय।
बिलकुल संभव छै घर, अस्पताल, उद्योग आ आंतरिक उत्सव क्षेत्रमे बुद्धिमान रोबोटक उपयोग बढ़ि सकैत छै।
मुदा हमरा लागैत छै जे एतेक शक्तिशाली तकनीकक संग नैतिक पक्ष सेहो उठत जकर गोपनीयता सुरक्षा आ निर्णयक जिम्मेदारी
सही कहलियै, तकनीकी प्रगति संग नैतिक सोचक विकास सेहोो आवश्यक छै, नहि त समस्या उत्पन्न भय सकै छै।
हमरा विश्वास छै जे भविष्य्यक दुनियामे केवल त तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहि होयत बल्कि रचनात्मक नेतृत्व आ मानवीय संवेदना सेहो महत्वपूर्ण रहत।
बिल्कुल मशीन गनना कहि सक- छै मुदा करुण कल्पना आ मानवीय भावना एखनहूँ मनुष्य सबसे पैघ शक्ति छै
ए आइ कऽ विषय पर जतेक विचार करैत छी ओतेक एहसास होइत छै जे ई केवल तकनीक नहि बल्कि मानव सभ्यताक अगिला अधार होइ सकैत छै
हाँ बिल्कुल आने वाला समय मे ए आइ समाज अर्थव्यवस्था शिक्षा आ विज्ञान सब क्षेत्र के गहराई से प्रभावित करत
हमरा लागैत छै जे युवा पीढ़ीकेँ एखनसँ ए आइ तकनीकी आ डिजिटल कौशल सिखबाक तैयार शुरू देखबाक चाहि
नये तकनीक सीखी लेत भविष्यमे ओहो सबस बेस- ई अब सड़क लाभ उठा सकैत
भविष्य पर विचार करत करत हमरा लागैत छै जे आने वाले समयमे बहुत काज एहन होइ छै आज केवल मनुष्य करैत अछि मुदा भविष्यमे मशीन सेहो ओहिमे सहायता करत
बिल्कुल सही इतिहास देखल जाय तऽ प्रत्येक तकनीक क्रान्ति से काज करबाक तरीका बदल अछि आ ए आइ सेहो ओहिना एकटा पैघ परिवर्तन लाबि सकैत छै
काल्हि हम एक रिपोर्ट पढ़ैत छलहुँ जाहिमे कहल गेल छल जे भविष्यमे डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक आ वैज्ञानिकसभ ए आइ के सहयोगसँ बेसी प्रभावित ढङ्गसँ काज कऽ सकत
हाँ ए आइ उद्देश्य मनुष्यके हटेनाइ नहि बल्कि ओकर क्षमता के बढ़ेनाइ होबाक चाही
हमरा लागत छै जे अन्तरिक्ष शोधमे सेहो ए आइ बहुत पैघ भूमिका निभाय क्योंकि दूर ग्रह आ अन्तरिक्ष मशीनमे मशीनक सहायता बहुत उपयोगी होइत छै
बिल्कुल जतेक दूर मिसन जाएत ओतेक बुद्धिमान प्रणालीक आवश्यकता बढ़त
काल्हि हम एक वैज्ञानिक विचार पढ़लहूँ जे कहैत छलाह जे ए आइ भविष्यमे एहन समस्या सभक समाधान खोजि सकैत छै जाहिपर मनुष्य दशकों से काज करि रहल अछि
ई सम्भव छै विशाल मात्रा मे जानकारीे विश्लेषण करबाक क्षमता इहाए कि विशेष बनाबै छै
मुदा हमरा एक प्रश्न सेहो उठैत छै जे ए आइ बहुत बेसी शक्तिशाली जाय एकर नियन्त्रण केना सुनिश्चित काएल जाएत
ई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छै एहि कारण दुनिया भर मे वैज्ञानिक सरकार आ विशेषज्ञ सब ए आइ सुरक्षा पर विशेष ध्यान दै रहल छथिन
हमरा लागत छै जे तकनीकी विकास सङ्ग नैतिक नियम आ कानून सेहो विकसित होबैक चाही
जे नियम स्पष्ट नहि रहै तऽ शक्तिशाली तकनीकक गलत उपयोग संभावना बढि सकै अछि
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भविष्यक विद्यालयमे बच्चा सभके सभ केवल किताब नहि पढ़त बल्कि ए आइ आधारित प्रणालीसँ व्यक्तिगत मार्गदर्शन सेहो प्राप्त करत
बिल्कुल की अपन गति आ क्षमता अनुशासित सकत जाहिसे शिक्षा अधिक प्रभावी बनत सब अच्छे
हमरा लागैत छै जे ए आइ युगमे सभसँ महत्वपूर्ण कौशल होयत एतै सिखैत रहबाक क्षमता की तकनीक लगातार बदलैत रहत
हाँ जे व्यक्ति जीवन भरि सिखैत रहत ओ भविष्यक परिवर्तन से डरबाक बजाय ओ लाभ उठा सकत
सच कहू तऽ ए आइ हमरा सभकेँ इहो सिख- सिखाबैत छै जे ज्ञानक महत्व पहिलेसँ बेसी बढ़ि रहल छै
बिल्कुल जानकारी अब आसानी से उपलब्ध छै मुदा सही जानकारी के समझनाइ आ उपयोग करनाइ असली कौशल बनत
हमरा विश्वास छै जे ए आइ मानव सभ्यता लेल एक पैघ अवसर बनि सकैत छै
एके बाद